हेलो गोर लागै छियौ दीदी
खूब खुश रहऽ की हाल चाल छ
आइ बहुत बढ़ियाँ छौ
आहा किये
काल्हिसँ माथा दर्द खूब रहै आइ ओनऽ गाँव जैतीयै तऽ भैया कहलकै की जे नुनियोदीे काल्हि सहरसा लए जेबै तऽ काल्हिये चलिहें देखेतै से तऽ आइ रुकि गेलियौ तब आइ बजार गेलियौ एकटा ओहि दिना परसू कि तरसू नै गेलियौ रहै बजार तऽ करिया उजरा सूट हमरा पसन्द एलौ ओ पहिले कऽ जे दोकानमे पसन्द करलियै रऽ ओ दोकान गेलियै ने तऽ ऊ दोसर सूट देखे देलकौ तऽ ओहो लेलियो छोटू भैया की करलकौ कहै छै की गुडल आर किछ चाही एकटा लेबही तऽ आओर लए ले आब एना केओ केहे तऽ कोनो मना करबै दूटा सूट लए लेलियौ
ह
तकर तकर बाद आब घर एलियो ये आब खयबौ देखही तऽ सर्दी भए गेलै आब काल्हिसँ माथा दर्द रहै आइयो छै हल्का फल्का लेकिन आइ सर्दी बढ़ल छै कनिटा
हँ सगरे सगरे
तब आब खेबो लेकिन जेबै ने तऽ बाबूके ब बहुत
हूंम्म
तु सोचही ने एते सहरसा मे फ्रीज वाला पानि पिलियै निर्मली पिलियै सोनबरसा सबमे पिलियै सगरो पिलियै कतको अथी नहि भेलै आ एत आके बस कनि तऽ उ नॉर्मल पानिमे ओ पानि मिला कऽ पिलियै सर्दी पकड़ि लेलकै
हँ हम तऽ बुझही ने एखन दिन राति वएह फ्रिजेके पानि पी रहल छियै
हँ आदत लागि गेलौ न आ आ जबकी हमरो रहै आदत अरे इधरका मौसम छै अथी टाइप के कखनो रहतौ रहतौ धूप भए जेतौ कखनो एकदम धर धरे कऽ पानि खसाए लागतौ बारिश हुए लागतौ।
नहि इम्हर तऽ चारि पाँच दिनसँ धुप सब नहि निकललों यऽ हां हिनकर नो कखनो पैन परल आ एहिनो ठण्डे ठण्डे रहै छै जेना अखन छत पर छियै अखन पानि नहि पैर रहल छै
हँ
काल्हि रातिमे एगारह बजे छतपर एलियै एना बात करय लए रहए तऽ वर्षा शुरू भए गेलै तऽ चलि गेलियै नीचाँ तऽ समय बढ़िआँ छै हम तऽ रोज एक बेरकेऽ वर्षामे नहाइते छियौ एखन
आ ले
ना उसला लागै छिय
लेकिन केश भीजल राखै हेबी
नहि तऽ ओहि बीच मे भिजा ले रहियै काल्हि खनी मथा पन्नी ल
अच्छा हँ तब ठीक छौ
हँ तब ने हैट गेल हौ अ मधेपुरा वाली त अतेऽ द कुी भए गेलैय ने
अच्छा तेँ खातिर
पाउडरो लगबै छियौ कोनो असरे नहि कए रहल छै
आ सोची हमरा बच्चामे ओते होइत रहए आब साफे नहि होइत छै गर्मीमे
हमरा अजबे भए जाइ छै तब पूरा देह भए जेतहु कनिटा जे गर्मी लागतौ नेऽ लागतौ पूरा देह ननका चि्टा काटय लागलै
हँ हँ हँ से मेने हमरो हे रहे बच्च बच्चामे लेकिन आब एकदम एहि सबसँ अथी बच्चामे तोरा नहि होइ रहौ की
ह गे सब दिने होइ रहे हमर देहे तेहने
अच्छा ओ नहि हमरा भेल शायद बच्चामे नहि होइ हयतौ ने तैं आब भेलो या
रह ने लगा दे तऽ ई झुझवान लागे छै तऽ ओझा जी के देलहुं दुत खूब सुन्दर से पूरा पीढ़ीे मुंह लेत कनी जो लगे दै छै त सुइत रहबो लेकिन पाउडरो असर नहि करै छै
हँ से जा तक ठण्डा लागै हे तौ ताबे तक फेर ओकर थी खतम होइ हेतौ की ओहने हाल
आ सभसँ पानिसँ जँ खुशी मोन हेतौ तऽ लाइनो ने काटि लैत छै दुनू खुशी एक साथ नहि देतौ ए एक रती पानि पड़लौ लाइन गोल तकर बाद तू गर्मी में मरैत रह
हू
पर काल्हि राति की केलियै ने अहिना रातिसँ लाइन कटि गेलै तऽ कनी देर तऽ पहिल नींद रहै तऽ सुति रहलियै आ भिनसरमे तीन बजे तत नो मोन बेकल हुए लागलो गर्मी से अब हमहुं उठ गेल बिआ आ आब किट्टु कहै की तु जेबी छत पकैड़ के चल तामे उठ
हँ
ए त पीयूष निकल्लै फेर रे बाहरे का के रहे भ छ तऽ पर तामे एकर मम्मी सब उइठ गेलहय एकर मम्मी सीरही छतपर चादर लए क चैल एलियो चादर बिछेलयो छत रह भिजले एकदम कनन भए गेलो तकर बाद ननका ननका जी आधा होइत होइत चादर तादर सब चीज बीझ गेलै खूब मन ई कहलकै क दीदी सुतय के साथे ने फोप काटे लागलखिन खूब जोर स कहलियै की करबै हमरा नींन्देवला छै हम तऽ कुर्सियोपर फोफ काटैत छियै
ही ही ही ही छै एते लोक तऽ की करतै
तऽ आधे घंटा लेकिन सब फेर भीजा लागलियै चैल गेलियै नीचाँ
हँ आ रातिकऽ ओ देह तऽ हँ
दिनमे तऽ अथीके बारह बजे तक भए जाइ छौ ने सभचीज
हँ दु बजे तक सुत रहे छिय
नेटवर्क नेटवर्क नै छौ आवाज काटि काटि कऽ आबै छौ
हमरो सभके तऽ लगभग एक बजे सुतय ल सुतय लेलए आबै छियै दिनके अपन बिऽ बिछौना पर करलहुँ हमरा तऽ पता नहि इधर से की भए गेलै नींन्द नहि होइ छै तैयो दू घंटा अठर मटर करैत करैत लेटल रहबौ तब एतौ बाबू जब ओकर नीद पूरा भए जेतौ इधर उधर देख लेतौ तब एतौ दीदी - दीदी कैल लो रहे नुनियादी बुझली छः बजे एले रहे नओ बजे गेलै से ओकर दुनू बेटीके साथ खूब मोन भैर के खेल लेलकौ हमर माथा आबि गेलियै सुतय ला जब मोन कछ भए गेलै हमरा कतो नै देखलकौ तब उ एयलो हमर रूम कहै छै कि दीदी दीदी तऽ हाथपर हाथ दए कऽ बजबय लागलै तऽ हम त ता तक अथियए कर रहलियै जे लेटल रहलियै कहलियै देखै छियै फेर घुइर कऽ आबै छै कि से घुर के रुइक रुइक केऽ हमरा देखे रहे कहे आ जा आ जा आ जा तब उइठ कऽ गेलियै बाहर बैठलियै कैल स लेकिन इहो खोजतै हँ कैल से देखिये ने पूरा घर खोजते तई पर छोटुओ बियाह साँझ भय जेते नहि तऽ राति भए जेतै आबैमे से ई केना रहतै से भोजी कहै रहै जे कोना एकरा कैल हम राखबै से हमरा लागै छै
ह हु हु
ह
आए खेलही न हमर एथि नवका चश्मा हमरा एखन एलैएआ ओइ दिन जे देखलियै हन तऽ सेे एते सुन्दर चकचक सुझइ छ चश्मा से
मन भए जाइ छै
पहिने उ चश्मा लगैैयै ने तऽ ओहियोसँ मोबाइल देखैमे न आँखि कए कनिटा एना कए कऽ घुँमचाबय पड़ै रहै तब झलकै रहै ओकर दस दस बारह साल भए गेलैर उ चश्मा बनबाइ
अरे तब तऽ हमरो चश्मा बदलबेबै तऽ हमरो नीक से दिखाइ देतै
गे हे भकभक झलकै छै आइ गाछ मे आम पाँचे टा झलकै फेर आइ हमरा आठटा गिन लेलियै हम
एते लेकीन दिखाइ दै चोगे
हँँ हँ दूरो दृष्टि बला मने पावर देलकैए आ नजदीक
अच्छ ओ
जे बहुत सुन्दर सब चीज झलकै छै एकदम मन खुश रहै छै चश्मा लगेलाक के बाद ने जब खोलिके राखबौ तऽ आंखि एकदम ठंडा ठंडा लागतो पहिने आँखि लहरै जलन दैेय।
हँ
हूंम्म
हमहूँ मम्मी एहि बेेर कहलकै ये ओना कहलकै एहि बेेर गुडल जतऽ हेतौ लेकिन सहरसे मे सहरसे मे देखबै लिहें। के तोरी माथा दर्द आइ ओना भैया कहलकै भैयाके कहलकै जे छोटु रे चल एकरा विरानगरमे देखे देबहि कहलकै आइ सनि कऽ बन्द रहै छै। लेकिन एते दिन रहलियै छोटू भैयाके छुट्टिए नहि रहै नहि तऽ देखे लैतियै। हँ आ काल्हि गाँव जेबै नहि जेबै तऽ ओहो लए अथी हेतै।
हूंम्म हूंम्म हे गै बढ़ियाँ देखै छै कोनो भी डॉक्ट डॉक्टर न ओतबे देखै छै जतबा हरेक डॉक्टर देखना चाही बुझलिहि
हँ से तऽ छै लेकिन इधड़का डॉक्टर सब विश्वासी डॉक्टर सब होइ छै ने।
नहि सोनमरसोके जेऽ लेडीज डॉक्टर छै ओ बढ़िएँ देखलकै
अच्छा सोनबरसामे देखेलहि
हँ दिव्य दृष्टि आइ केयर मे
कहै छै मन्टुन भाइजी के घर लंग जे छै गे
हँ हँ पाछू मे अए रोड के अए साइड मे हमर दरगाह दिस
हँ हँ हँ हँ हँ हँ से तऽ ओतऽ देखलियै य
ओना हमरा आठ दिनपर फेर बजेलकै रहै लेकिन समय बढ़ियाँ नहि छै ओहि दुआरे नहि जा पाबि रहल छी
अच्छा से चलि जैहें अपन सोनबरसे न छियै। फेर तऽ अथीमे एबे करबिही भार दौड़ जे जेतै। वैह आइ मौसी फोन करलकै जे शायद कहलकै काल्हि जेबै गंगा नहबै लए तऽ मम्मी कहलकै सोम दिना जैहें न हमहुँ जेबौ। तब बाद मे मम्मी कहलियै आंइ गै मम्मी तू जे सोमके गंगा नहबैल जेबही पप्पा की केप करतौ। कलकै की करियौ पप्पाके डर गंगो नेहैब छोरि दियौ धरमो करब कहलियै से आब तु जान ओना हम रहबै तऽ कनिटा नॉर्मल रहतै खाना पीना अथी रहतै
हू हां मां जैतियै आइये माँके आइ भोरेसँ मोन घुमै रहए
जा हँ से मम्मी के सुन मम्मी के सुनलियै जे कहै रहे अनार के जूस आब किया ने पियए छी अनार खोवयो तऽ इमहर नै अथी नीकसँ पता चललै किया कहलकै
हँ भोरेसँ चक्कर दै रहै भोरे फोन केलियै न सुधा कहलकै देखथुन न कहलखिन रहाय जायब गंगा नहाय लए तऽ होवएह भोरेसँ हुनकर मोन घूमै छै त हम कहलियै दियौ न अथी नमक चीनी सब कहलकै एक बेर देलियै फेर दोसर बेर लए गेलियै तऽ कहलखिन नै पिअब एखन तऽ कहलिय माँ के फर देलियए बातेलिय तऽ कहलिये बुढ़िया आब तू फेर फल फूल खायब छोइर देलिही
हँ
हलो
हँ
एने ये
आइ हे किछो ओ घर मे किछ भेलैये की गे कियाकि ई रानुओ बियाह के सर्दी भेलैये एहन जे घरे मे छथि तकर बाद गला मे काँटा फैस गेलै फेर मौसी के एकाएक एना मोन घूमब
नहि गे सीजन खराब छै रानु के त रानु तऽ ओ जनकपुर सब जे गेलो जहि तहि पइन तइन पिलकै तऽ ओहिस रौदेल
से तऽ छैय लेकिन हँ आब पता ने जे हुए तऽ ओएह सबके तबियत अभी खराब भए रहल छै आ बाबुओ के रहै रहै छथिन की कहे छै सर्दी भए जेतौ कखनो किछु तऽ ओकरो दबाइ एलैए
चेंज होय छैे अइ बेर पीयूष के तते मोन खराब रहे जहिया से एलेयै तहिया से बोखार तोरबे नै करे ओतबा हाइ पावर एन्टीबाइटिक सब दियौ नहि ठिक होव दवाइ खाइ तऽ छुटि जाब फेर बोखार चहिर जाय रहै तब फेर उ काइलखन च चलाए गेलखिन गाड़ी पर घाट पर डाक्टर छैय संजय डाक्टर अ ओकरा लग इलाज तऽ काइल सऽ बुखार नै भए रहल छै ठीक छै
हँ से तऽ सर्दी बुखारके छै उएह हम कहियै एखन तक हमरा नहि भेलैए लेकिन आइसँ बुझा रहल छै सर्दी कहलियै चलय कोनो बात नहि कनिटा निकलनो चाही हँ देह हाथ तोड़तै नीक जेकाऽ सऽ तैं कहलियै भए जो आर की कन कटा जे देह फुलैये आर बढ़या से उ आर पचैक जेतै बढ़ियां से गाँव जा के
हँ नहि दबाइसभ पहिले लए लेब
हे जनै छी काइल छोटू भैया कहे रहै जादा दुखबे छौ जादा दुखबैते रहे कहलिये नहि भैया आदत नहि छै दवाइ के ओके भोर मे त भिक्स लगेलक